हेलो हँ की भेलै
उख चोट लाग गेलै दर्द आराम नहि हो रह गेलखिनाबै ल
ए तऽ की कतौ आर
दभङंगा गेल ह
ओऽ एत्तहि रहथिन कि ओतहि रहथिन बाजारेमे
हँ
हँ
प्र जा अते रहथिन कखन कखन चोट लगले छै हमरा पता चोट लगल लेकिन ई पता दर दिन काल नहि आराम हो द दर दू ोट लेया तऽनेर के बाद आराम भ जाइया
हँ हँ हँ दवाइ सुखला
नहि त देखाल मथा वला बध छै
हँ आइ हुनकोसँ हुनकर बेटी के चोट लागि गेलै हन की कहै छै भास र बए के बेटी के
कटी भेलेलहुँ
ओकरा कैंची जे छै से किछु करे रहै छज्जी पर से कहै छी तैी गिर गेलै से भुका गेलै हन
क केना बुझलियै
हमरा जे छै से पप्पाकेँ फोन कयने रहथिन शायद बैंडेज इसभ करय लेल तऽ जे छै से पप्पे कहै रहथिन आइ एना चल ी एक दिन मतलब फ्री रहा तऽ हक रङगना चली यहाँ
देखूछ बात करता त नहि छ भेल
फेर बात नहि करबी तऽमे अथी नहि जेै
रूकू न त त त बाजैत रहू न कोन
हम की बजियै हम अल्आा चूथनी बजियै
गााय पढ़ै छै
गार छै ई अल्ा सब खाय वाला समान छै मिथिला के आओर फेमस सान ने मम्मी छठि मे डालल जाइ छै ने अल् सबनी ह गेल ने भ
ह केना भूका गेलमे भूका गेल ह बहु हेलो
हँ
ठीके बहुते भोंका गेलै हन
हाँ चलविहीं देख पहिल फ्री रहै अब चलिहें काल्हि काल्हिे न तऽ हमरो सङ्ग कऽ लिहां दुनू माइधी चला
हँ अथि की कहैत छै एखन हम कनि फोन कऽ कऽ पूछि लेबै अहाँकेँ फोन करि जायत तऽ तऽ तऽ क्याकि फोन कऽ कऽ पूछनाए जरूरी छै बच्चा प कैंची तऽ भोंका गेलै दिक्कत बला बात छै
हाँ
ओहो बहुत एकट्ठी बच्चा छै
हाँ अगत्तीयै बच्चा दुनू छै
दुनू भरि दिन की कहै छै एना ओना करैत रहत
अरे बच्चा सब न सब रहै छै एगो वीडियो
की केलकै हन उ सब काल्हि खुना ए एगो चिलचट्टा रहै है बुझलियै कहै के खिस्सा अथि लागल तऽ ओकरा ई सब आलुए आलुए मारै रहै तऽ भगाबै रहै घर पर के कहै छी खिस्सा काल्हि भास्कर चचा कहै रहैथिन साँझमे तऽ ओ चिलचट्टा की भऽ गेलै से कनि बेहोंस जंका भए गेलै हुकहुकी रहै आब दुनू भाइ बहिन छड़ीकाबै वला बिटाडीन मलहम सब चीज ओकरा लगबै पट्टी कऽ देलकै कनिगोके भास्कर चचा कहलखिन एगो टेबलेटो खुआदिहींन हूँ
हाँ छै बच्चा सब छोट बच्चा सब रहितै छै अगत्ती जंका करै छै तऽ की कऽ लिअ की कऽ लिअ छोट बच्चा की रहै छै पता छौ जे बचबैके रहै छै जे कखन माथ कपार कान फोड़ि लेतै से कोनो ठिकाना नै बचबैके आइ भुल्ला जे छै ओनाहिंतै रोड बनै रहै तऽ ऊपर चढ़ै रहै तऽ रोड के आँगना के मतलब ओकर सबके हमरा तऽ ईंटा बैसायल छै तऽ अथी भऽ गेल छै न जेना अथि कहै छै ठीक छै चढ़ैवला आ ओकर सभके जे छै से नहि छै तऽ ओकरा सभके जे छै से ऊँच भऽ गेल छै तऽ डायरेक्ट चढ़ैके रहै छै तऽ ओ जे चढ़लै नऽ एकदम बैसकऽ तऽ ओकरा जे से जें गुड़ैक गेलै पलटी खाइत खाइत गुड़कैत गुड़कैत अँगनामे चलि गेलै से बाप रे हम जे देखलियै एत्ते हँसी हमरा आएल तऽ उ-जे गिरलै नै ओकरा चोट नहि लगले माटि पर गिरलै तऽ कानै नहि रहाए एहन से हँसऽ लगलियै न उ हमरा हँसैत देख खूब कनै
बौआ बज कुमोदी के की छै की-क कहै छै कि से ओकरा छै शरीर लेकिन ओकर कोमल शरीर छै देखै छियै हाथ ताथ बच्चों में हाथ केना टुटी गेल लै
ह
आ खसलै कैगो सीढ़ी पड़सँ से बुझलियै दूगो सीढ़ी पड़सँ
हाँ कमजोर जोड़ हेतै हड्डी जेना हमहीं के न सा- साइकिल से गिर गेले साइकिल से लोग कते गिरै छै यै साइकिल से गिल गेलै पैर टुटी गेलै आ
जबकि जबकि छोटका बाब सेव संतरा देखल भरि भरि एक सप्ताहमे एक किलो हार्लिक्स पिया दैत रहथिन ओकरा घरमे जेबै ने हर्लिक्से खाली डिब्बा छै राखल
आ
मोदी के बहुते मानने रहथिन है छोटकी द
हँ मोदी पहिल रहे ने तऽ ओकरा बेसी कनि मानै
कते नहि मानैत छलखिन तो कहतो रहथि जे ओकरा मारू गो ने हमर छड़की काकी त मुँह पर कह रहै अपन मोटका बेटा के नहि मारै छी हमर पोती के मारै छी
क पैर के कटने है आ भाय के कहादिन पैर कटल छै कि ने कि में काइट लेने छले मम्मी ओ दिन गेल रहै ने तऽ देखे ल देखने रहै तऽ जे से कहलकै जे पैर कटने छै आ ओकरा जे छै से अथी कह छै आइ ओ भोकि देलकै कैचि
त शशांक के पैर कटल छै
हँ किछ में पैर तैर कटि गेल रहे हल्का
ह देख बुझियो भरि दिन ओकर मम्मी ग्रिल में ओतो बड़का बच्चा के बन्द कऽ के रखै छै चाची कुमरिक में भरि दिन बच्चे ला क देखै छियै फोन केलनि कखनो कऽ
हँ
शिमानी पेरायल छी दुनू बच्चा लऽ क हम
ओ तऽ एतऽ तोरा ओतऽ किया नहि भेजी ने क कखनो कालके हमरा ओतऽ भेज देल करियौ
नहि भेज जाइत छथिन कहै छथिन कि से एतेक बड़का बड़का भऽ गेल होशगर नहि य से रोड आर पर दौड़य लगै छै दुनू लड़ाइ करय लगैए
ह तऽ नहि अथी क छै पप्पे के दिया प
कहलियै की से की कहै छै कहल के टियूशन पराह दिएलै बुझलियै त कहल अपना बच्च च्च नहि ने पढ़ै छै अपनेसँ हमर दीदी दीदी कह तऽ दीदी तेस के पकड़ा देलियै पुर धर के भतीजा से तऽ साँझके साथ ात बजे आठ बजे हम ओतेब नहि जान छी कए बजे पढ़ाबऽ जाइ छै तऽ ओकरेसँ पढ़ै छै आब शशांक जे छै से मोदी जे छै से कनि बुझबो करत कोनो बात शशांक नइ बुझै छै मोदिया समझदार भ गेलै कोनो बात भैल बुझल
हँ आब ऊ आब ओ समझदार कनी जेका करै छै बच्चा छै ने काह पहिले आबे रहै हमरासके अङ्ग ने तऽ बाप रे इम्हरसँ उम्हर इम्हर से उम्हर उकट्टी जगह के दादीके बाप रे पेड़ नहि कखनो पानि नहि पियअब कखनो पेशाब करऽ आ आब एहिबार आयल रहै मतलब इमार त एकबार आयल रहे दादी सब संगगे मतल गोड़ लगाायल रहथिन मदिर परदम शानंि सब बैस एको बार किछु बदमाशी नहि किछु नहि
अरे हमरा आर पर जे ओहि दिन एलै हेन काल्हि क परसू काल्हि परसू नहि एलै हँ नुदी निम होग गेलिय अल द तन स ऊर भ गेले तां से एले शानंि से बैसले पुछल सवी कनि मोबाइल देख लियअ हम कहहिले देख लिअ
हँ हमरो तऽहिलए तऽ जे से बैसल रहै तऽ हमी कहलियै मोबाइल देखबै ई तऽ कहै छै हँ त कहल जेा देख ले तऽ अपन मोबाइल देख देखल देखे रहे दुनू भाय बहिन आरामसँ बैसल किछु बदुआथिीन आ पहिले दुनू केना करे रहे बाप
आ ब मोबाइल देखे रह तऽ खाना बनबै रहियै तऽ कहै छै कि दीदी हमरा दूगो चिप्सो त दिया आ बाद दुनू खाना खाए लेब हम कहलियै ठीक छै तऽ दुनू आदमी खाना खेलियै परोड़ नहि खाइ छै ओ तऽ सभ परोड़ साइड कऽ देलकै सलादो आर नहि खेलकै आ खा लेलक कहल आाम सेी छोड़ि दिअ खूब सुन्दर संस्कारी ब किछु बच्चा मे त ब् बदमसी करै नहिो मारती तऽ कोना ले झूठ ठोक
हँ बहुत नथी करबै बच्चामे हमहूँसभ देखने छियै दादीके जे परेशान केयने रह छलै हमर भायके जे जनउमे आयल रहथि दादी वऽ एत्ते परेशान कएने एय फेर ए-एकरा ओतऽ जे नहि जनउमे की किछमे मतलब पूजा तूजा भेलै इम्मरे दाइ से पहिले मुकुल चासा जिंन्दे रहथिन कि मरि गेल रहथिन ओ बाद तऽ खूब परेशान कर ओके बाद जे छै से ओकर बाद दिल्ली चलि गेले दिल्ली से जे ले तब ओ एकदम मतलब शान्त सुधर टाइप के जाइ छै
अरे खूब संस्कारी आ क्लासमे टॉपर रहै मुनि- -टर रहै ओ ओतऽ दिल्लीमे बजै खूब सुन्दर स छै ने भाषण ताषण तऽ खूब सुन्दरसँ देत आ आईक्यू बढ़ियाँ छै याद तियाद जल्दी भऽ जाइ छै ओकरा कोनो चीज
हाँ पप्पो छै पढ़ल तऽ अपन पढ़बैत हेतै ओतऽ
हाँ से-नहि पपा मम्मी से नहि पढ़ै छै चाची कहैत रहथिन से नहि पढ़ैत छै अपनेसँ से की कहै छै ओतहु ट्यूशन पकड़ेने रहियै आ इस्कूलमे अपन पढ़े छै इस्कूलमे खूब मैडमसभ ओकरा मैनताऽ
हँ तऽ ओतऽ के स्कूल सबमे तऽ एत्तेके स्कू- -स्कूल सब सब बाते अलग छै ओत सबके स्कूल सबमे नऽ बढ़ियाँ से पढ़ाई हर चीजमे ओतके दिल्ली सबके सरकारीए स्कूल सब बढ़ियाँ होतै नऽ
हाँ बहुत सुन्दर छै एखन एतबो बहुत नीक से आयत जे एते नीक रहत तऽ मन नहि हाएत ओकरा जाऽ दिअ के
हाँ आ देखीहिं ई रहि रहिक जे छै माथेमे मांटि घऽ तऽ उठा कऽ नहा दियै नहा दियै गे हेय राख- सब मिलकऽ नहाबैते रहै छै एकदम भुल्ला जे छै न बड़ी बदमाशी करैत रहैत छै गन्दामे उघंराइत रहै छै तऽ सब मिलके ऐकरा हरदम नहाबैत रहै छै दिनमे दसो बार नहा दै छै
उ देखाबै या देखियौ ने कनि से की देखाबैया से
हँ-हँ-हीं-आइ भैर दिन उखाड़ै की छै नहि छै ओकरा एकदम उखाड़ैत रहतऽ एकरा उखाड़ै दै छियै आ- हीं-ह आ हरिदम खिन-खिन करैत रहैत छै
लोक लंग तऽ बेज्जती कऽ देतै ककरो
हाँ एकरा होइ छै की छै देखियै नऽ अगरबत्ती
बा-कहलियै बच्चा चोर बच्चा चोर तऽ केना करऽ लगलै देखलियै
ओ तखन भूख लागल रह भख ख्ययाल रहै छै
हमर मम्मी के देखलियै तखन हम जाइ रहै तखन जाजीम अपन पसारे रहै साँझमे झाड़ू न बरसा जे ओतऽ गेलियै छोड़ै लाए बुझलियै अथि-ह-अहाँके हकार दिअ तऽ कहऽ लगलै कि तू वरुणका ओतऽ देखै छियौ आठ-आठ दो बजे स न बजे रैत तऽ नओ बजेके हैरात कहि लै छी झुठेके कहऽ लगलै से अबै छहीं हमरा ओतऽ नहि अबै छह ब्रतक हमरा ओतऽ कोन आबि जाइ छै से हम चलि जइयै आ हम कहलियै कि जे हमहूँ हुनको ओतऽ एखन मम्मी नहि से जाइ नहि छै बेचारी ओतऽ वएह कहियओ क अलनि तऽ कनि छोड़ि देलहुँ
हँ
हम कहली कि से नहि यखन हमने कतहु जाइ
ओकरा से नहि पता चइ छै तुरन्त जाइ छै तुरन्त रिटर्न भए जाइ छै से नहि देखैत छ जाय काल मे देखैत छ आबे काल मे नहि देखैत छ बेसी उकाब छ
हम कहले कि हम किछ बजे हम कहल लेट कहलै दीदी चलू चलू
ह आध रीमझीम कहाँ गेल रहे हैं
गाछी गेलै ओकरा सबके आम बड्ड फड़ल छै दश मिनट पूरी गेल फोन काट याद
हत कटतै छै हँ